अल
मन कहियौ।
सब बढ़ियाँ छै। सब बढ़ियां आर सब भेले भोजन भात का।
हँ आजुका भोजन भात भात भेलई। हँ
भोजन भात भेलै दिनका बच्चासभके इसकुल तिस्कुल सभ भेलै उएह जे रोज जे होइए लगभग सएह रहैए आइ। आई किछु खास नहि रहै।
आई किछु खास नहि छल।
आय उहाए अपूर्णा सब छलै।
कुनो विशेष भोजन बनैने छलौ। पिज्जा
आय उहाए सब जुगनी केरा के भुजिया, आय खास नै किछ रहै साएह रोजे बला भात, दाल।
अच्छा। ए बेर अहाँ आमिल बनेलौ कि नै बनेलौ।
हाँ हम ते आमिल बनेलौ कनि।
आमिल बनेलौ ए।
हम कनि अमचूर बनेलौ।
अच्छा।
चार बनेलौ।
हम, हम खूब गाछ मे।
नै आम खूब नै छै। जे रहै झेड़ झुड़ गेलै। जे रहै से टि कते टिकला कते टिकले मे
हाँ ए बेर तऽ ओना समयो नै छलै बढ़ियाँ आम के अ
हाँ हाँ साहे
समय पर पेएन भेलै नै। हाँ भेले जे भेले स अ जे भेले हन, जखन आमक आब गेला आम बने के समय त बिहाएर ई सब खूब मेघ-तेघ गरेज के पेएन आएल ला दे जे छलै ए मे से ते टुट के खैस पड़त। नै हमरा गाम दिस अब आय पेएन ने पड़ल छलै, अहाँ दिसन।
ओ नै आय ते दरभंगा सब मे देखलियै जे खूब आँधी, तूफान जेना एलै कनि काल, एक मने कते बजे मे एक डेढ़ बजिया मे, खूब अन्हार भऽ के खूब आंधी आएल। खुब हवा आयले। फिन पेएन नै पड़ल।
मौसम विभाग कोहने ते छलखिन। निर्देश तऽ देने छथिन कि पेएन-तेएन पड़े के सम्भावना छै, देख
हाँ से से ते आएल रहै। ह्म्म सूचना मुबाएलो पर। लेकिन किछ भेलै नै, आर गर्मी भऽ गेलै जेहो हवा भोर से रहै सबटा लऽ दऽ के चैल गेलै आब राएत मे जे हुएआ।
ते कहिया राएत मे पेएन पड़ै।
हाँ भऽ सकै या ई भऽ स कै या जे राएत मे पेएन पड़ै। ह्म्म आर अहाँ के घर मे बनल ए कि नै आम आमिल सब।
हाँ हमु सब आमिल सब बनेलौ, अचार सब बनल एछ। अ तहन ते उहाए हमरो दिसनका ते उहाए स्थिति छै जे अहाँ सब दिसनका छलै आम सबके लऽ क, हां एबेर ते उहाए रहबे केले हन, देखियौ इहाए जे पेएन जे पड़ै छलै। पहिने तऽ ओ मा समय से पड़ै छलै, माघक समय मे रहै छलै पेएन, ते दू दिन, चार दिन पेएन खूब सुन्दर से छै से अहाँ के
झमझमौवा होय छलै तऽ म टिकला तिकला स मजबूत होय
कतला तुतला सबटा मजबूत होय छै ओहि मे अपना सब कहबो करे छल त बेर जे रहि गेला। सुधरि गेल । आ जे टुटि गेला से टुटि गेला हँ -से मजबूत भऽ जाइ छले तऽ खूब सुन्दर पाकि जाइ छल आ ईसभ ग। क । हुनका जे पेएन जे भेले उहो मे जेबै टिकला से तऽ सुध अ सुधरबे केला। लेकिन आम के ओहन -हिसाब से। पानि पड़ले नहि। नहि पड़लै तै आममे मज्जर बढ़आ भेलै ने ।
तकर बाद जन मज भेलै तहन तते आँधी तूफान आयल झाँकि बिहार जे। टा उड़ि गेल झड़ि गेलैटा आ झड़लाक के बाद बचलै। तकर बाद फेर खुएेलै टकला मजबूते नहि भेलै सबटा ु।
धा पर जा टूटे जे छै। फड़ि गेल छलै पैघ भऽ गेल छलै त ओहि समय मे टूटे वला ओ जे पानि पड़ैत छलै पहिने ओतऽ मजरे के समय मे पड़ैत छलै।
मजुरै के समयमे हँ।
ह आ बादमे पड़लै टकला जखन। पैघ भऽ गेल तखन ओ आम बने के समय पर आबि गेल तखनि पड़ल छल पानि।
तखन परल कोनो फायदा नहि भेलै तहन। कोनो फायदा नहि भेले।
आ हमर छोट भइ के। कनि लागि गेल छलनि लू रौद लागि गेल छलनि। बुझलियै तीन चारि दिन से रौद मे के निकाज कर छ घर। छल जे घरर। क होइ हँ तऽ ओ व घरर के काज कनि होइ छलै । तऽ ओहि वलाा मे लागि गेल छल ने रौद बौआ। हमरा। त । जे हमरा जर पकड़ने कहलियै यौ जर तर नहि। अहां के तहन त ठहीं भेल होन अहां के। रौदमे ख। कटलियै है । ओकर अहाँके ठहीं। पकड़लक हें। आ प्रचण्ड रौद छै। हां, त आइ हर कहलियनि जे आम के कनि पन्ना बना क'
पी लिौ हँ आ उएह आम मलििकऽ देहमे लगा लियौ।
मोलिक । े वह आम के मर के खूब सुदर। मास मीर के नहााव।
हुं उं।
एक दिन दु दिन, हां, एक दिन दु दिन जं अहां करबै त अहांके इ रौद वला समस्या जे अहांके भेल अछि ओ ठीक भए जायत, सनैह सनैह ठीक भए जायत। अहांके क त मोन कनि नीक रहलनि, हां चूँकि हमरो भेल छल, भेल अछि त हम बुझल छले, हमरा एहि चीज के अनुभव छले जे इ हिनका जर तर नहि लागल छनि, ठही छनि आ रौद लागि गेल छनि।
बहुत लोक भेलैये एहिबेर। बड गर्मी रहै, पर रौदो बर प्रचण्ड पड़ैत छै। रौद प्रचण्ड पड़ै छै, बड्ड गर्मी छै, आब कनिक पानि होयतै।
इ झड़क छै जहां पंखो यदि चला दै छियै त ओहोमे हवा अहांके कोनो असर नै, गरम हवा एकदम झड़क मारैत रहै छै। मुदा कि करबै, बन्द करबै सेहोसे कोनो घड़ी चैन नहि ने छै, बन्द करबै तैओ नहि
ओहोमे चैन नै छै।
एकटा पत्तो के नहि सिहकै छै।
एकटा पत्ता नै, नै त आइ इमहर, आइ एमहर भोरसे जे रहय दरभंगामे, से अहांके सात बजे भोरसं उं सात बजे भोरमे खुब कुहेस जेना लागल, खुब मेघ झपा गेल, एकदम अन्हार भ गेल
हां।
एकबेर त भेलै कि जे हे आब पानि पड़तै, आब पानि पड़तै, आब पानि पड़तै। तैं दस पन्द्रह मिनट। किछु नहि फेर उड़ि गेल, फेर तकर बाद लेकिन हवा रहल। से हवा ठीक ठाक रहलै, आ ओ जे एक एक बजे मे, अन्धेर आयल ओ अन्धर में धुल धुल धुल पुरा भेल, गरदा, गरदा। बस ओ में हवा तबा सबटा लऽ कऽ चैल गेल। कत की सेहो पेएन नै भेल भऽ गेलै मेघ साफ भऽ गेल, साफ ओना नै कयने आ तखन से गुम कयने, तखन से एकटा पात नै सिहकल ए, आब लक्षण बुझाए या जे राएत तक ई बरसत।
हाँ उ जखन, जखन ई सब भेला ई इहाए छिये एकर व बढ़ै के, पेएन पड़ै के स्थिति इएह छियै, जखन एकदम गुमकी भ जायत अहांके, प्रचंड जेना उमस बढ़ि जायत, तकर बाद अहां बुझु राति तकमे इ पानि
हाँ बुझाय छै, आब तहन देखियौ की हेतै।
गेलौ ते रौद मे ते कुछ नै बुझाय रहै छै, ओय से बेसी ई लागै छै गुमकी वला
उम्म एकदम गुम, गुम
नै एक रति हवा सिह के छै, नै एकटा कतौ पत्ता हिलैत रहै छै, साँझियो के लगैत रहै छै। जना रौदे बला
रौदे मे छी, झरक रहै छै, भेर दिन झरक, भेर दिन झरक उम्म। आर सब सब तहन तऽ सहाए सब भेलै या खेनाय-पिनाय सब
आय खानेये पीनाय हय आय, आय अहाँ के सादे सादी कुनो विशेष प्रयोजन क राखलो, आ सब दिन की करबै सादे
सब दिन, सब दिन सम्भवो नै छै, नै ओते उम्म पेटे के आराम हेतै, नै जेबिये के आराम हेतै, सब दिन जे लोक ओते कराय लगतै ते।
ए सब दिन सम्भव हय छै, आ जदि सब दिन इहाए हिसाब से खाय लगबै तऽ ओकर आनंदे समाप त भ जेते।
हां ताय ने कहलौ ने पेटे के उपाय हय, अराम छै, नै जेबिये के अराम हे
निश्चिते छै कि आ इहो गप्प छै ने कि यहाँ जदि सब दिन नीक निकुत आ व्यवस्थित वला यदि अहाँ खाय लगबे, जे हां हमरा बड सुंदर लागत ई चीज खाय छी, फेर ओकर महत्व समाप्त भ
महत्व समाप्त हाँ हाँ हाँ। समाप्त।
किया रे जीह बुझैत रहे छै ई सब दिन भेटे वला बोस
सब हाँ हाँ दुर्लभ छै ने ओय ले, ओय ले मोन नै लागल रहतै, ह्म्म ओय ले मन नै लागल रहतै।
सा समाप्त होय छो।
लालसा समाप्त भऽ जाय छै। आब ते पेएन तेएन हाएत ते धन रोपनी सब शुरू हेतै।
धन रोपनी के समय आबे हेते। ओन्हियो तऽ अहाँ के ई कुन अखाड़ शुरू भेल ह ना।
भेल ते रहता अखाल तऽ मलेमास भऽ गेले तऽ कनि दस दिन बचल जे
दस दिन बचल रहल त अखाड़ अ खाड़ के बाद सोन, सोन अबे मे देरी छै, तकर बादे शुरू होतै धन आर धन रोपनी, बिया तो ओना एखने पा बिया ते एखने छिटल जेतै का
अखने छीटल जेतै प तऽ पेएन पड़तै तहन ने हेतै किछो। पेएने नै पड़ै छै। हां पेएने, पेएने नै पड़ै छै। ते की बिया छीटल जेतै, अ की हेतै। धन रोपनी तखन ते
भाय हमरा किछ-किछ भाँज लागल ओता बलराज गढ़ वला जनलियै विचार केनै छलौ घुमय के लेल, एता नवका ई सब भाँज लागल हन, हे बड़की टा के बेलराज गढ़ के ओ छर देवाली वाला जे किला वला
छा हाँ अच्छा। की गेलो रही देखे ले की सब छै।
गेल ते नै छलौ देखैले उम्मीद ए जे काएल जाएब, ओना हमर एकटा मित्र गेल छै ओ अबै छै ओता सांझ मे गप करबैन त फेर अहाँ के एपर हम ग
हाँ-हाँ।
हाँ। ठीक छै, तऽ ओय के लेल जे छै से हम अहाँ के कहब। लेकिन ई हमरा भाँज लागल हन।
हाँ बड़का छै से।
ओने दूसा जेबे ने माने एक सा छिहत्तर बीघा मे के कवरेज जे से ओकर पूरा अ की कहे छै किला के ओ भेट हाँ उम्हरे आसा नै यौ। ह्म्म।
किला, किला के अवशेष।
हाँ एक सा छिहत्तर एक करनाय।
औ बाप रे बाप रे।
बड़की टा के, आ ओय कै समय के छियै से बुझलियै।
कोन समय के।
ई अहाँ के गुप्तकाल के समय के जे
अच्छा हाँ हाँ चन्द्रगुप्त मौर्य हाँ हाँ हाँ तेय समय के चन्द्रगुप्त ओ तहन ते ओते पुरान छै जे कते पुरान छै, ह्म्म अच्छा ताय ते टाके ताए ओ ते बड़का से उम्म उम्म क्षे त्र मे छै। नै ते आब एक-दू बीघा, एक एकड़ एक सौ पचहत्तर एकड़ जगह कम भेले।
बड भेले एक सौ पचहत्तर बीघा कम नै, पौने दू सौ बीघा मायने रखै छै ई सब चीज
बाप छैहिये की।
आ ओय मे एखन तऽ किछ दिन चलतै एखन उ सब चीज।
हाँ चलतै एखन तऽ ताके मे फेर खोदेतै सबटा तहन तर से निकलतै आर नया नया चीज सब।
ह देखियौ हम सोचे छियै जे जे हमस किताब मे पढ़े हेलो
हँ
आ से सब हमरा ऐंख से देखे के हमरा ई मौका भेट रहल ए। हमरा केते पैघ गप्प छै एता हाँ आ ओहो की अपन मिथला मे आब जदि सरकार तऽ निस उचित रूप से इ पर्यटक पर्यटक अहाँ के बहुत सुन्दर रमणीय हल भऽ सकै अछि
भय भैयए हेबे करते। हेबे करतै।
मुदा सरकार सब ध्यान देै तखन ने
ध्यान दै तखनने सभसँ बड़का बात तऽ से छैय। सरकारे नै ध्यान दे
एतक पैघ पुरातात्विक धरोहर त कि अपना मिथिला मे